ह ह‌ हेलो
कऽ हाल चाल अइ खाली अहाँ हमरे कार्या ऐप मे बात कर ले कहे छी। यह कम पैसा ह न
हमुं ठीके छी। अहां पैसा कमाबै लै जे काॅल करै छी त हमरो कॉल कर दे देबै ना जे अथि उम्म कथी त कहै छै ओकरा
कमा ली ठीक स नै हम कत्ते बात केलियै, एको पैसा नहि त मिल जाइयै, हमरो कॉल करऽ देबै न।
देखियौ न कोनो बात नहि छै एहि फोनस कमाउ कि ओ फोनस कमाउ बात त बराबरे छै घरे मे न पैसा अबै छै।
बराबर नहि छै मम्मी के पैसा के ज्यादा काम पड़ै छै, अच्छ
अच्छा
की तोफा देबै?
हम तऽ दऽ देलहुँ कैटा क तोफा चाही अहाँके।
दस टा क
दस टाक दस टाक त नहि भेटत, जेहो उपहार अहाँके चाही
दूएटा द देब।
ऊंऽऽऽ‌ उहूं उहूं उहूं। ओ जे बलून मंगेने छलियै ओ हमही मंगेने छलियै। सुनियौ त ओ जे बलून मंग देखियौ बाज दिय न तहन न सुनबै।
हूम्म
ओ जे बलून मंगेने छलियै ओहो हमहीं मंगेने छलियै़।
हँ तऽ मंगेने मंगेने छे छैलियै लेकिन मम्मीये अहाँके एखन पैसा दै छैथ ना। तऽ मम्मीेये सबटा देलखिन ना।
एहन बात छै तऽ ठीक छै आब किछ मंगेबे नहि करब बाते खतम।
नै नै हे एना नहि करब
हूं ई सभ ई सब नहि बताउ हमरा जे मम्मी पैसा देैत छथि एना दै छथि मम्मी थोड़ी मँंगाबै बला छेलैथ है। तऽ हम मंगा देेलहुं। मम्मी मंगाबै बला छलखिन तऽ।
हॅं तऽ एहि पर झगड़ा नहि करू, झगड़ा करनाइ मना छै।
झगड़ा तऽ हम बिल्कुल नहि कऽ रहल छी हम तऽ अहाँके बता रहल छी, अहाँ हमरा कहलौं हैं न कि गिफ्ट दैलै तऽ हम कहलौं अहाँके जे ओ हमही मंगेने छलियै इहो हमही मंगेने छलियै कपड़ा तऽ फेर आब तऽ गिफ्ट भऽ गेलै आब फेर गिफ्ट लै हमरा पास पैसा नहि अइछ। जे हम मंगेबै।
अच्छा आब छोडु ओ बातके आगू बढू।
ही ही ओ बात के छोड़ि दियै ठीक छै ओ बातके हम छोड़ि दै छियै, मैगी खेने रहियै भोरमे।
कथीऽऽ?
भोरमे मैगी खेने रहियै अहाँ।
हां।
अच्छा केहन लागल रहै।
नीक छलए के बनेने छलए।
मम्मी।
ताहि दुआरे तऽ अहाँ पूछै छी।
हँ- हँ- हँ हमरा तऽ खायले नहि भेल ह ठण्डा भऽ गेल छलै है। त अहां कतय छलियै है जे। अहाँके मैगी राखल छलै, अहाँ खेने नय छलियै हँ।
हम बाहर छलियै कनि आइ रैब छलै और सब दिन टाइ के अगर हम बाहर
ई टाइम कऽ और सब दिन बाहर तऽ रहतौं नै, और सब दिन ई टाईम के हम लंच करैत रहितौं अपन या तऽ अथी या तऽ पढ़ाइ करैत रैहतौं।
ओ। हं से बात तऽ छै, आब रोज अहाँके स्कुल रहैया तऽ रोज तऽ भोरे भोरे अहाँ इसकुल चलि जाइ छियै छ बजे। तकर बाद फेर अहाँ अबै छी, दू सवा दू बजें बीचमे अहाँ ओते लंच खाइ छी मम्मी भोरे- भोरे उठ कऽ आहां लेल लंच बनबए छैथ बताउ। छै ना। बड़ दिक्कत छै, की करबै कोनो बात नै छै, संडेके मजाक करि सानवी आयल छलै, सानवी सङ्गे घूमऽ गेल छलहुँ ने, सानवी ओहिठाम गेल छलियै। अच्छा! और अथी मे कथिकहै छै, आइ खाना खेलियै यए।
कथी खेलीयहए।
खाना खेलियइए। ह
अखन नइ खलीयै, बात सुनलियै जे अथी अहाँके जे जैनियों पुलूटो अए। सेू से दुनू के खाना। खेनाय दऽ देल गेल छलियै हं, अहां फेरो स दऽ दलियै।
हँ हम दोबारा देबऽ ले गेलियै देलियए ने। फेर राखि देलियै आब सोचलियै जे रातिमे वएह दऽ देबै। देलियै ने लेकिन दै वला छलियै ह, हमरा पते नै छलए जे दऽ देने छथिन। तहन हम लऽ कऽ जा रहल छी। छलयै तऽ जब हम जा रहल छलै तऽ प्पा कहल कि तऽ खेनाइ दऽ देने छै, तऽ हम कहलिय जा तऽ खेनाइ दऽ देने छै तऽ आ की करू, तऽ फेर कहलखिन कोनो बात नहि राखि देही एकरा मिट केस में बाद में रातिमे दऽ दिये, ठीक छै तऽ सएह सोचलहु अपन। रैत मे दऽ देबै और की।
हमरा तऽ लागल बरबादे हे
हँ बर्बाद तऽ नहि भेलैय, बस इहे छलै।
आहाँ बताउ, आहाॅ के कोन- कोन पोज दैयल आबैये। और सॉरी मतलब कोन- कोन योगा कोन रहय।
हँअ- हँअ, पोज देबय हमरा कहाँ अबैया। पोज तऽ हम कोनो नहि दैय छियै, पोजे तऽ देल नए नहि होय हमरा बुते। खाली योगा करअ अबै
हम बड नीक एकटा योगा सिखलियै या, पूरा दिन करने रहैय छीयै।
अच्छा कोन योगा।
अरे ओ पैर पर बनै पैरके अटका लियौ। बात खतम होय के बाद अहाँ आयब, हम अहाँके सिखैब वो जोगा। बहुत तीन चीज छैय, बड योगा सब सिखलियै।
कतय स्कुल मे सिखबैया इ सब योगा।
नहि- नहि ई तऽ हमरा बच्चा स टैलेंट अछि।
बच्चा स टैलेंट अहि अहाँके, वाह अहाँके टैलेंट तऽ बड़ा बढ़िया अछि। ई तऽ बहुत नीक बात अहि।
बहुत सारा योगा आबैये हमरा पैर वाला।
हुँउ अहाँके त एकटा मुँहो वला योगा आबैये न, अहाँ अप्पन जीवो के तऽ घुमा लय छियै। अहाँके अप्पन कानो हिला लय छियै।
हँ से बाहुँ हिला लैय छियै।
हूँउ से तऽ अहाँ सही कहलियै। से बात तऽ छैय, जेनी प्लूटो से दिनमे भेंट केने रहियै।
हँअ- हँअ।
ह। चेनी आ प्लूटो सब भेंट भेल रहय अहाँ के?
हँ- हँ अहाँके बहिन जे छला है अंजीता तेकरा जे भगवती भऽ गेल छेलखिन हैं ठीक भेलखिन।
हँ ठीक भेलखिन आब धीरे धीरे सभ हटि गेलखिन हँ, लेकिन घाव सभ सुखा गेलै ये खाली पपड़ी सब छैय ओ धीरे- धीरे- धीरे- धीरे ओदरै छैय।
अए
छअइ
अवाजे नहि आयल अहाँ के कथी कहलियै।
अहाँ के नहि कहलहुँ।
अच्छा, हँ ओकरा भऽ गेल छलखिन बड़ी भयं कर लेकिन ठीक भऽ गेलखिन।
कहाँ कहलउ, आहाॅ माता ओ कहै छैय, अकर बाद की कहै छैय ओकरा चिकेन पॉक्स। ओ ओकर की जादा ओ उँच दिखाय छैय। ज्यादा मीठ तीठ खाइत रहै छैथ कि ओ
हूँउ- हूँउ ओ मीठा- मीठा खाय छैय, ओ नॉनवेज तऽ किछो खाय नहि छैय ने ओ तऽ वेजे खाय छैय वेज मे नमकीन मीठा सब खाय छैय। जलेबी खाय छैय समोसा खाय छैय। ऐं औरो कते सामान खाय छैय वेज रोल खाय छैय। तऽ ओसभ जे छैय ओ सभसँ भऽ जाय छैय गर्मीसँ भऽ जाय छैय मम्मी कहलखिन गर्मी के दुआरे भऽ जाइ छैय ओ। हँ तऽ
सभटा खेबाक चाही सभटा।
हँ तनी सब चीज खाय कहै छैयने घर के चीजो सब खाय सब
नहि है छैय। सब चीज ने घरवाल नीक नीक खाएब किछु नहि होइ छैय। हमर बुक पढ़लिय अहाँके प्रोटीन कथी सबके दूध सब भेंटत, माछ सब भेंटत, आर दायल सब भेंटत, मीट सब भें टत, आर अंडासब इ नहि खाइ छैय नहि अ खाइत छथि नहि मीट खाइत छथि नहि माछ खाइत छथि। खाइते ने छैय साफे छुछे खाइ छैय।
हँ सही कहलये।
दूधो नहि पीबै छैय देखने छी।
नहाय ये ओ। किछो नहि खाइत छैय तऽ देखै छियै कते लेटल छैय लेकिन अहूँ तऽ लेटले छी तकर की। हू।
हम खाइ छी खाली माछ तऽ हमरा नहि नीक लागैया। आओर सबटा खा लेबन
अं खाली माछ नहि निक लगै ये नहि माछ अहाँक किया नहि निक लगै ये माछ तऽ नीक रहैत छैय तरल-तरल खेलियैए?
हूं ऊं ऊं ऊं, मोन नहि करैये। फू ऊ ऊ ऊ। चोट लागि गेल ये।
कथी भऽ गेल?
चोट लायग गेल स
कतऽ लाइग गेल?
भोम पर।
अरे रे, केना क, कतऽसँ?
फोन खस गेल।
हे भगवान, मुँहे पर खसा लेलों फोन।
हँ।
जा रे जा, तऽ कान मे लगबे के जगह जे मुँह लग रखबै तऽ अहिना हैत।
हम खाली दू मिनट लऽ एतय सब ओतऽ घुमि रहल छलियै, तखने सीधा खसले। घूमैऽ वक्तमे कनि कान तरसले से राखे छियै, कनि आगू एना क के कर ले छियै तखने सिया फटाकसँ
हूंउंऽ-
हांऽ-
अच्छा बाह
अच्छा दू मिनट बाकी ऐऽ, दू मिनट बाद की करब, आ खाना आय कथी बजलैयैऽ?
आय? आय बनलैयैऽ आलू परोड़ के तरकारी, दाइल चनाक के दाइल छै। कनि ओकरा अ छौँंक देने छथिन प्याज, मिर्चाइ सभ दऽ कऽ प्याज, मिरचाई, लहसुन ईसभ दऽ कऽ। तकर बाद बनल छै भात, करैला के भुजिया आ राइत में बनल रहय झिंगनी आलू के भुजिया सेहो छै कनि बुझलियै?
नीक नीक बनल अय अहाँ के जे बहिन खा लेतैथ ओ खीता से हम -हमरोसँ जे पातर छथिन से मोटा जेथि।
अहूँ सब पातर छैथ नय नय अहाँ स पातर नय छैथ, अहाँ तऽ खुद्दे खिलखिल छी।
नय नय मतलब पेट मे, पेट मे पातर छथिन बहुत। सेऽ देखने छलहुँहें। पेट में हम्मर छी।
अच्छाऽ एहेन बात छै की? हूंऽ। हं जरूरी त छै खेनाई पिनाय। आइ काइल के धिया -पुता सब खनाई पिनाय पर ध्यान दय्- ते नय छै की?
अहुं तऽ नहिएं दै छी। अहूँ तऽ पतरैले छी। अहूँ तऽ नहियें दै छी। साफे छोइड़ देलहुँ अहूँ। अहां की कहे छलहुहें की जे पहिले- पहिले अहां कत्ते मोटैल सो- मौटैल छलहुहें आब कतबा पतरा गेलौहें ओय स देखने नय छियै बट्ट बच्चा सब, बच्चा सब पैघ होइत होइत कतबा पतरेलहुहें देखलियैयै नै अहाँके बहिन तऽ चलू बच्चे सब पतरेले पतरैल छैत।